हँ अरिकञ्चनके सब्जी जे बनै छै से कै तरहसँ बनै छै
अरिकञ्चनके तऽ अरिकञ्चनके पत्ता तऽ पहिले तोड़ि कऽ ओकरा पूरा देख सुनि कऽ देखि बीछि कऽ त कीड़ा मकोड़ा सब रहै छैय तऽ हन ओकरा पत्ता कनिे एक रति हल्का रौद लगा दै छैय कियाकि तऽ कब कब होइ छैय ने।
हँ
रौद लगैके तहन ओकरा अथी बनबै
अलसा देलक कनि।
हँ लोढ़हा बनेलक हँ लोढ़हा बनबै छथि तऽ ओ सिलौट या पीढ़हीपर मे ओ पत्ता एखक टा पत्ता के बिछा क आ ओहिमे बेसन ऊपरसँ कनि कनि लगाकऽ आर लोढ़ीसँ कनि कनि थकुईछ कऽ
हँ फेरका मोरिकऽ बनेलक हँ।
कम से कम पंद्रह बीसगो पंन्द्रह बीसगो पत्ता देतै तहन एगो लोरह हा हेतै। ओ लोढ़हा बना लेलक आओर फेर कनि उपरोसँ बेसन लगा देलक। आ तुरते बनेलक हँ तुरत बनेलकन तऽ ओकरा तुरते कच्चा कच्चा काट कऽ फेर बेस ने मे कनि प्याज लहसुन ईस नमक हल्दी सब दऽ क बेसनमे लगा लगा कऽ तरि लेलक।
तैर लेलक हँ।
आ कब कब होइ छैय तऽ कनि ओहिमे खटाइयो दऽ दै छैय लोक।
हँ नींबू गारि देतै लोक कहे छैय निम्बू दए दै छैय।
बनबै छीटि कऽ दै छैय गोट पीसि कऽ दै छैय ओहिमे अरििकञ्चन गोट लहसुन पियाज हू। पचफोरना देलक सुखलका मिरचाइइत अछि पत्ताके फोरन देलक।
हुँ
तऽ ओ सब्जी अपन होइ छैय।
आ एगो तऽ ओकरा काटि कऽ अरिकंचनकेँ काटि कऽ बेसन दए कऽ कचरी जँकाँ तरि तर कऽ ह्म
तऽ ओहो अपन ह मेहीं मेहीं के भुजिया द त काटि कऽ ओहिमे बेसन मसला सब साथे दऽ कऽ ओकरो तैर लै छैय तऽ ओहो फेर रस्म दऽ दै छैय।
आ एगो जे कम रहल तऽ एक को को गो पत्ता के मोड़ि मोड़ कऽ हँ। ओकरो तैर के ओनाहिते बेसन म
हूँ
सब्जी बनेलक लोक।
हँ हँ ओहो भेल आ चटनियो बनबै छैय।
हँ चटनी हँ।
बनबै छैय।
हाँ चटनी ओकरा उबालय क उबालय कऽ आ तखन ओकरा हँ। पूरा पीस दियो या हाथे से मथा जायत हाथ हाथे से मथि दियौ आ तखन जा कऽ सरसो तेल नमक कचका प्याज मिर्ची सभचीज मिला कऽ निम्बू गारि दियौ। एक नमबर होइ छैय चटनी आ सागो बनै छैय। जेना हँ दरसगा बनै छैय तेनाहितो मेही मेही कतर कऽ आ तखन करने हाँ पानय नमक हल्दी सब चीज मसाला सब कनि कनि दए के एक नम्बर होइ छैय ओकर सागो।
ओ बनेलक आ ओनाही जे अरिकनछन नहि खाइ छै पालको साग के जे बेसन मे दोके पकौड़ा बनाए के रसमे ददेए छै ओहो सब्जी बढ़िया होइ छै ओकरो देल सगो बनै छै
हाँ चना दाल दए के एक नंबर होय छै
हँ आ नहि आलू मे दोके भूज लेलक हुँ
साग तऽ सब साग निके होय छै भूजल गेनहारियो साग लोक भुजिके खेलक
हँ ओहिमे बूट फुला कऽ जे दए दै छै तऽ और नीक होइ छै
गेनहारी साग त पाबनो सब में काम आबे छै
हूँ शुद्ध होइ छै ने
हुँ ठरिया होइ छै ओकरो दाइल सगा एक नम्बर होइ छै दाल दए कऽ बनाबियौ या ओनाहितो बनाबियौ ओहो निक होै छै
हँ आ केराउके साग तऽ और एक नम्बर होइ छै
केराओ के साग के लोक दलसगा बनवे छै केराओ के जेना बथुआ के साग बनबै छै हँ बैगनम नहि तऽ उ है लोक पहिले माठसभ राखै छलै तऽ माठदए के एक नम्बर होइ छै
आ अथी के जे बनबै छी खेसारी साग जे बनबै छै खेसारी साग के धोय नहि छै
बिना धोले बनबे छै
हँ बिना धोले ओकरा बढ़िया से झाड़ि बिछकेऽ मेहीँ मेहीँं कटि क
हँ
आ कनिए पहिले डेकची मे पैनय कनि दो देलक आ जखन ओ पैनय नमक द देलक ओ जखन गरम भऽ जाइ छै ओह मे साग दो देलक कनिए पैनय मे पूरा सिझ जाइ छै आ
घांट‌ए देलक
हँ लेकिन ओ डेगचिए के नीक होइ छै
हूँ
ओकरा खूब घाट‌ए देलक खूब सुन्दर ओ साग
हुँ
खेसारीके साग होइ छै
हुम्
आ सब फेट के जे बनबै छै तऽ ओहिमे गोट गोटके साग बथुआ कऽ कनि पालको दऽ देलक
मिलल होइ छै बढ़िआँ
हँ तऽ ओकरो सबके ओनाहि कनी रस द के जे मिला देय छै आ तहन बढ़ियां सभ पियाज लहसुन सब दऽ कऽ ह छैउंक देलक आ ओकर हँ ऊपरसँ जे कनिक माठ दऽ दै छै बड़ नीक होइ छै हँ
तिलकोर के पत्ता क नहि रहै छथि लोक तिलकोरो पता देखेय छी साग बनवे छै ओकरो हँ कतैर काटीकें हाँ पोरो सभटा भेटबो नहि करै छै पोरोक साग एक नम्बर होय छै खट्टा हँ नीक होइ छै ओकर बिया रहल तऽ ह पुट पुट कर्मियो के साग लोक बनबै छै
हँ कर्मी सागके तऽ ओकरो पूरा मूड़ीके तोर तोर कऽ आ ओहो जे रस्मे दऽ दै छै तऽ एक नम्बर ओहो सागै छै पटुआके साग होइ छै पटुआ के साग में दालि नै देल जाय छै बिना दाइले के उ साग बनै छै लसफस होइ छै भिंडी जकाँ भिंडी जक
ओहो दू तरह के होइ छै एगो ललका होय छै से कनि अकथेन जकाँ लागे छै आ एगो हरियरका नमहर नम्हर पत्ता होइ छै से एको रति अकथेन खेने जे नीक होइ छै
हुँ
फायदा करै छै ई सभचीज
ललका साग तऽ आओर बड्ड फायदा करैत छै ओ तऽ भूज के जे लोक जे कनिक डेली खेलक
खूनो कमीके पूरा कलक खूब बड्ड बनबै छै
राखि दै छै तऽ ओ समान
लाल हँ लाल भऽ जाइ छै आ साग कहै छै काटलाके बाद धोइयोकके नहि चाही धो काटैसँ पहिले धोइ लैके चाही
आ अथियोके होइ छै मेथी पत्ताके
हँ मेथियो पत्ता के पराठा बनबै छै छै लोक आलूमे दए कऽ भुजै छै
केलक तऽ ओहो बढिया नीक रहै छै
ह बथुओके लोक पराठा बनबै छै आटामे मिला कऽ मेहिं मेहिं काटिकऽ ओकरो बनबै छी
बथुआ सागके तऽ दालि सगो होइ छै छै ओनाहु ओहिमे बथुआके सागमे मांरो दए कऽ बनबै छै उसना चाउरके जे मांर होइ छै ओहो दए कऽ बनेलक हँ आ नहि तऽ अपन खाली टमाटर मसाला सभ दऽ देलक सेहो भेल हँ बथुओके साग बड्ड फायदा करै छै कहै छै आँखिक रोशनी बढ़बै छै
हुँ
ओहो बढ़िआँ होइ छै
तब आब तऽ उहे अथियो सबके पत्ता कऽ लोक सजमनिनो सभ पत्ता कऽ तोड़ कऽ साग टाइम मे नहि मिल
हँ अथियो के ने कदीमो पत्ताके ने होइ छै मुड़ी परका पत्ताक साग हॅं ओकर फूलोके तरुओ होइ छै
अथि कदीमाक फुलके कदीमा फूलके तरुओ एक नम्बर होइ छै
हूँ सभचीजके जहन बनबै छै तऽ सभचीज
फूल होइ छै ओकरो लोग तरुआ बनबे छै
हूॅं
तरुआ तऽ बहुत चीज होइ छै सभसँ नीक तऽ भेलै तिलकोरके
ह तिलकोर तऽ
हँ तगरफूलके होइ छै एक खगो पत्ता कऽ
लोक बनेलक हँ बहुत आदमीके नहि बनबै तऽ मोर कऽ बना लेलक बेसन जलदीखने होइत रहै छै आ नहि तऽ हँ एगो गो पत्ता तर मे आ आलू सभके आलू अहाँ एक्को बेर एक पाँच गो कऽ। सात गोके दए देबै तऽ बनत, लेकिन तिलकोरके एगो गो बनबय पड़ै छै। तऽ नीक होइ छै
आ पिठार जे चाउर पीस कऽ बनबै छै ने। ओ करगर करगर होइ छै हँ, आ नहि तऽ। नहि तऽ करैके लेल तऽ ओ बेसनोक होइत छै, मैदोक होइत छै।
कहाँ आ तऽ गेहूँक आटा, गेहूँम कऽ आटा सभके लरम होइ छै, बेसन सभ। अ
बिना दाँतवला आदमीके लेल ओ भेलै लरम।
हाँ
ओर सभ सँ नीक होइ छै चाउरक आटा। लेकिन जेकरा दाँत छै से खा सकैया।
तकर बाद कुआँ मुआँके पत्ता होइ छै, मुड़ी पर का जे पत्ता रहै छै। ओहो पत्ता कऽ तरुआ खूब नीक बनै छै।
हँ, ओल के कहै छै जे अथि होइ छै।
ओलोक बिथिला मूड़ी रहै छै ने।
तकरो हाँ होइ छै।
आ एम्हर तऽ जे छै आलू। परोड़ कदीमा हाँ। अथीके जे छै, मुनगाके जे प। पत्ता रहै छै, नवका पत्ता। पत्ता ओकरो भुजिकऽ।
लोक ओ कहै छै डायबिटीजवला सभके बड़। करै छै फायदा। जकरा ब्लड प्रेशर छै, जकरा डायबिटीज छै, हँ फूल के। तरुआ होइ छै ओकर।
हँ
ह
केला, केलाक काँच केला क।
तरुआ ह, आ ओ केलाक जे। की होइ छै ओ जे रहै छै ओकर।
हूँ
केला जखन होइ छै तऽ नहिमे रहै छै ललका वाला।
हँ हँ
औ जे कनीको फूल जका निक। नऽ लै छै, ओकरो सब्जी एक नम्बर होइ छै।
तेल मसाला दऽ कऽ किछुओ बनबै छै, नीक। तऽ
ह ओलोक तरुआ हय
हँ ओलोक होइ छै
तरुआ तऽ अथिोके होइ छै ई।
ह पत्ते छै तऽ पपीतोके पत्ता काम आबै छै बिमारिमे।
हँ
पता काम आबै छै सब चीज उपय ह
अरबीके पत्ता रहै छै उ छोट छोट रहैय छै अरकंचने पत्ता सनके रहैय छै हूँ लेकिन ऊ पत्ता कनिए गो गो कऽ अरबिए भेटैय छै हँ
ओएह लोक लेय लऽ कऽ अपन साग केने जाय छैय आरकंचन बरसाते के समय के खाइयो वाला होइ छै एखन नया पत्ता रहल आ ओहि टाइम मे भेटबो नइ करै छै छै आ ऊ पत्ता खाइयोवला नइ पुराना पुराना पता रहै कब कब रहै छै